हलो, जय झूलेलाल दीदी! ठीक आहियो हा। हा, ठीक आयो दीदी।
हा, बढ़िया बढ़िया तव्हां काथऊं ॻाल्हायो ता?
मां दिल्ली मां ती ॻाल्हायां, तव्हां किथां था ॻाल्हायो? अच्छा, कानपुर मां, कानपुर त ॾाढी वॾी सिटी आ। हा, हा ॿियो छा कंदा आहियो तव्हां? हा, हा वॾी बी आहे सु सुठी बी आहे हा, ॿियो छा कंदा आहियो दीदी तव्हां?
मां हाउस वाइफ आं बि
अच्छा! अच्छा! हा! ॿियो कानपुर में छा आहे घुमण लाइ?
मॉल्स आहिन। और अ रेस्टोरेंट आहिन। पब आहिनि। हा! ॿार वेंदा आहिन। जो रात जो ईअं ई घुम पंहिंजी जीअं किटी विटियूं ठाहियूं। पो मां न वंदी आहियां। मा न वंदी आहियां।
अच्छा, अच्छा।
नूहं पुटु वेदा आहिनि। जीअं मुंहिंजे ॾेराणी जा ॿार वञं वञंदा आहिनि। हा, उ वेदा आहिनि। मां न वेंदी आहियां।
हा, सुठो आ। पाण घुमण हा।
कीअं रोट, मतलबु जीअं डिनर विनर कनि हली वियासीं रेस्टोरैेंट वग़ैरह में। हा, मूवीस हली आयासीं। पिकचर, विकचर ॾिसणु हली आयासा। ॿियो ॿारनि सां साण मॉल वॉल घुमी आयासीं।
हा।
हा! ईअं, बाक़ी इहे पब वब में, भईया नंढा ॿार ई सुठा लॻंदा।
हा! हा! असां त न विया आहियूं कॾहिं, मूंखे न, हा, ह। ॿियो, तव्हां ॿार पढ़ंदा ऐं ॿार स्कू,
धीय, धीय आहे मुंहिंजी। धीय वॾी आहे। प स्कूल में टीचर आह।
हा, हा।
हा। बी एड, बी एड करे थी।
अच्छा, अच्छा, हा। ॿियो हुते ॿियो घुमण लाइ? छा आहे? मंदिर वन्दिर आहिनि कोई? वेंदा आहियो मंदिर? हा। कोई हीअं हुजे? जेको मशहूर हुजे कोई।
पनकी जो आहे। पनकी में बजरंग बली जो दाम आहे। हनुमान जो। और बिठूर में आहे। साईं बाबा जो। जो। जाज मोमह में आ भोले भंडारी। सभु, हा! आहिनि सुठा सुठा आहिनि। बढ़िया आहिनि। ह
असांजे हिते बि आहिनि। सभु म मंदिर, झूलेलाल मंदिर बि आहे पासे में। त, हा!
हर जॻह ते आए। ज
हा! उते चङी मौज थी वेंदी आहे। हाणे सोरहीं जुलाई खां चालीहो बि थींदो न।
चालीहूं चालू थो थिए न?
हा, ऐं उते एजुकेशन त। कीअं आहे? पढ़ाई ई लेवल वग़ैरह कीअं आहे? हिते त हाणे, हाणे। सी एम मटि जो आ। हाणे जीअं। त ॾाढो सुठो थी वियो आहे। शोकीन मतलब। स्कूलनि जी, ॾाढी हाणे असांजी, जीअं एन सी आर टी बि मटिजी वई आहे।
अच्छा।
किताब, किताबूं ॿारनि जूं मटजी आहिनि। पहले हा। पहले हुन मुसलमान बाबर बाबर वग़ैरह कहाणियूं हुयूं। हाणे न हिंद डनि जूं वधीक।
वधीक थी वियूं इहे। य सभु ॻाल्हियूं पहले ई थी वञनि न। न, त ॾाढो सही रहे आहे। लेकिन लेट सभु चालू कयो अथऊं। जीअं हाणे, मोदी जी, योगी जी आहिनि। त उहे ई सभु मटनि था। न त इहे सभु। पहले ई थियणो खपंदो हुओ। सभु त मुसलमाननि जो ई हुयो। जर, उनि जो ई त सभु रहनि। छा? ॾाढा आहिनि। काफ़ी आहिनि। खरच बि आहिन। कोई अहिड़ो शहर न आहे। जिते न हुजनि माण्हू।
हा, हा, उहो त आहे। हा, हा, ॿियो वेंदा आहियो? झूलेलाल मंदिर वेंदा?
हा हा हा हा, वंदा इन, मां पांजी भेण ॾे वदीयां, हा, मां पंहिंजी भेण ॾे वंदी आं। मुंहिंजी भेण बि रोड साइड रहंदी आ, त पोइ वरी थी, हा पोइ थी ईंदी आ।
अच्छा अच्छा, हाणे त चालीहो लॻंदो न, त उन में, उन में त चालीह टे ॾीहं मोज।
मुईड़, मौज थींदी आ, अचण वारा माण्हूं सुबुह शाम ॿई टाइम ईंदा आहिनि।
हा हा, ॿई टाइम ईंदा इनि न त त हूंअ शाम जो हो ॾीओ ॿरंदो आ न।
हा ॾीओ ॿरदो आ, अखो पाइजबो आ, सुबुह जो बि थींदो तव। हा, सुबुह जो बि थींदो आ, हा, हा, सभु ज्यादा पर ऊअं शाम जो ईंदियूं इनि, लेकिन कोई कोई सुबुह जो बि ईंदियूं आहिन। सुबुह जो बि अची पाईंदियूं अनि त ईंदियूं इनि सुबुह सुबुह सां, हा।
पर उते न असांये हिते मंदिरनि में बि थींदा इनि सुखमनीअ जा पाठ थींदा इनि, अऊं अना ॿिया न चइ, गुरूद्वारे जो बि आहे, पर सुखमनीअ जो पाठ बि थींदो आ, अऊं आन, हुते असांजे हो बि रखियलु आ, भाङो भाङो जेको पढ़िबो आ न। उहो बि रखियल आ, त सुठो लॻंदो आ। ॾाढो, हा हा, ॾाढो सुठो ल चवंदो आ वञनि न, हिकु गुरूअ जे दर ते, मतिलबु ॾाढो ई मन ॾाढो सुठो। थी वेंदो आ, कि भाई अ न कुछु ॿुधी चऊं, हा।
पहिले, ऊर्जा ॾाढी ईंदी आ।
हा हा, औरव।
ओरो, ओरव हा सुठो सुठो, हा पांजी झूलेलाल जो त आहे ई सुठो।
हा, त मुखे ॾाढो म सुठो लॻंदो आ हुते वञणु। ॿिया बि आहिनि, ॿियूं बि जॻहियूं आहिनि हिते, इस्कॉन टेंपल आहे। माना उनमें भॻवानु, मतिलबु एॾी सुठो लॻंदो तव न दीदी हिकु त म त मन थींदो आ की भई उते बि व वञिजे। पर छाहे कि घर मां नथो निकरी सघिजे, हा वरी छाहे ॿार आहिनि, एॾा वॾा काननि पढ़ण वारा आहिनि ॿार ॿई छोकिरो मुंहिंजो यारहें में पढ़ंदो आ, छकिरी नाऐं में पढ़ंदी आ, त हुनजी बि कोचिंगूं आहिनि हल प हलंदियूं तसि, त उन में बि
थींदो आ न, सुबुह जो स्कूल टाइम ॾिसु शाम जो कोचिंग टाइम ॾिस, ॿारनि खे टाइम सां रोटी पाणी सभु कुछु ॾियणो पेंदो आ।
हलंदियूं तसि न, त वरी हुनखे ई मूंखे सभु मां चवंदी आहियां हथ में ॾियांसि छो कि पंहिंजो पढ़ण वारो आ, वरी किथां लॻेसि न की मुखे परेशानी ती थे या छा। त इनजे करे मां पहले विचमि ॿाहिरि बि कमु कंदी हुयमि, त वरी हाणे पोइ वरी घर में ई ती ॻोल्हियां, कि भाई कुछु मिले घर में, छोकी न ॿाहिरि न थो, हिन जे करे ॿारनि जे करे, इहो ई लॻे थो कि न कजे। वरी न हा, वरी ईंद मां बि हा पहिरियो कंदी हुयमि, हाणे ई छॾी हिनजी जॾहिं खां ॿाहिरि कोचिंग लॻी तसि पहिरियों हे बि घर में कंदो हुयो, ऑनलाइन कंदो हुयो कोचिंग, त पोइ हाण न ई वरी हणी मां मतिलब, हिन जॾी खां ॿाहिरि चालू कई तईं त मां तॾहिं खां मां बि घर में ई आहियां छोकी न हिन खे टाइम ते वञिणो आहे टिफ़िन खपे। वरी ईंदो त हुनखे बुख लॻंदी त इनजी करे न ॿारनि जो हुअं त ऑनलाइन हुयो।
पंहिंजी फैमिली तां
असां आहियूं मूंखे ससु सहुरा का मतिलबु गु गारे विया। हुं, कोविड जे टाइम गुज़ारे विया। मुंहिंजो पेका, हे सागर मध्य प्रदेश में।
अच्छा- अच्छा, सागर में, न- न, ॿुधोियो आहे मध्य प्रदेश। मुंहिंजे कानपुर में ई आहिन।
अच्छा- अच्छा, त पो त लोकल थी वियो न की भई ह न हा- हा वधीक कर
बसि भेण आहे बसि, बाक़ी माउ- पीउ त आहे कोन।
हा। अच्छा भेण ई थव, हा। हा।
ॿ वॾियूं ॾेर आहिनि- ॾेराणियूं आहिनि, ॾेर न आहिनि। न अउ हिक ॾेराणी आ। उहो ॾेर- ॾेराणी, उहो अलॻि सभु अलॻि रहंन।
हा हाण, हाणे सभु अलॻि ई था रहनि। या असांजो बि भाउ आहे हिकिड़ो त उहो हिते न रहंदो आ, उहो नोएडा में रहंदो आ। हुनखे पंहिंजो ऑफिस उते ई, त उहो ई सभु हाणे हिते ॾिसण वारी मां ई आहियां। त लॻंदो आ कि भई तंहिंखा घर में ई कजे, ॿारनि खे न परेशानी न वञे काई, हा।
कुक में वरी कप
हा पर वई हुयमि न, मां ॿिन्नि खे वठी वई हुई मांन। हा थी आयमि हींअर हा, मां हफ़्तो वई हुयमि। त ॿिन्नि खे वठी वयूं आहिनि, पहिरीं त छोकिरे खे छॾे पई वञा सि। मां चयम भई हफ़्तो त वञा न मां, इंअं कीअं न वेंदमि छा सॼो साल पंज - छ साल न वई त चई, त न करई त चई न त न मां रिज़रवेशन न कराई मांस्, त पो वरी उन ॾीह हित चए तो, कि हाणे मां बि हलंदम।
हह-ह।
मां त पहिरीं चवां पई, ह मां न वठी वेंदीमसि हेॾी परते आ। चए वञी त चए वञी, मां कीअ हेॾी परते मां कीअं बिना रिजर्वेश जेन बि वठी वेंदीमसि। पो जो ज़िद वधियई, त नंढी भेण वरी अञा पुठियां पयसि, न तूं ईअं कीअ अकेलो रहंदे, हल- हल- हल त इन त पोइ, अड़े हल- हल मां
त अगरि जीअं न वञे हा, त पोइ रोटी पाणी केरु ॾिसे सां?
छाहे मुंहिंजी वॾा ससु सहुरा, असां न जीअं हेठि मथे रहंदा आहियूं। मुंहिंजा न वॾा ससु आहिनि हेठि, मतलब मुंहिंजी पंहिंजी कान्हे ससु हुननि जीे ॾेराणी उहा हेठि रहंदा आहिन। त जीअं मुंहिंजो घोटु छॾे वञा हां त उनखे रोटी- वोटी त ॾियन हां। हा हुनखे ॾींदा इन। पर अंउ आ न, न बई मतलबु कॾीं बुढापे में हाणे हो बि ॿुढा इन त नथो पुॼे त छा कॾे, ॿाहिर हिते ॾाढो कुछ आहे, हिकु वेलो ॾींदा हिकु वेलो अगर न बि, ॾींदा, जीअं राति जो मा बुढो माण्हू घटि बि तो खाए। पाण में ई हिन हो बि ज़ाल मुड़ुसु त उन घटि मथे खाईंदाइनि त पो राति यो त पो हेठि त सभु कुछ मिले तो, हिते ढाबा- वाबा पासे में ई इनि, दिल्लीअ में सभु कुछ तव दीदी, सभु कुछ, गुरुद्वारा बि वा
काफ़ी टाइम थी वियो आ, हाणे दिल्ली न निकिती आहियां, पहले त दिल दिल्ली घुमी आहियां, बट ट्रे दफ़ा आई आहियां दिल्ली में, पो हाणे न निकिता इनि। पासे में आहिन, दिल्ली जो खाधो बि सुठो आ।
हा- हा, खाधो सुठो आ, जिते- किथे तव्हांखे मिली वेंदव, भई पंजाबी त जिते किथे मिली वेंदोव, राजमा चांवर थिया, छोला चांवर थिया।
चावल।
त एतिरो त मिली वेंदो आ किथे बि,, अउं वीहें रुपये प्लेट। वधीक वीहें रुपे, ट्रीहें रुपे प्लेट, वधीक बि न। छोला भटूरा, ट्रीहें रुपए खां चालू थींदाइनि, किथे पंजाह रुपए मिलनि कि थे ट्रीहें रुपये मिलनि त माण्हू हाली त खाई वठंदो न?
ठे हा, सही ॻाल्हि आ।
हा, त ईअं परेशानी न वेंदी आ, असां बि जीअं ऑफिस में वञऊं त कॾीं बाए चांस नथो खणी वञजे, देरि ती थी वञे या छा? त उते सभु कुछ आ। हुननि खे ख़बर आहे भई ऑफ़ स एरियो आ न त हू पहिरियूं ई वेठा आहिनि की भई न हिते ॿिया त ईंदा ई लंच, ब्रेक, मंझंदि, रोटी खाधो खाइण त?
हं, ईंदो ई, ईदो ई, सही ॻाल आ।
हा, त वेठा ई हूंदाइनि। त ईअं परेशानी न वेंदी आ, काई बि हिते न, दिल्लीअ में काई बि परे शानी न वेंदी आ।
लेकिन इहो ई आ न की पेके वन त पोयों ॿार बि हूंदा इनि, सभु कुछ ॾिसणो ई पेंदो आ।
हा, अउं हाणे हे वॾो आ, वॾो छोकरो यारहें में आ। त हे हिनखे बसि ॿियो लटा- वटा त रखे ई वञास आं, पर इहो लॻे पियो बसि। खाइण जी ई लॻे पई, छोकी हर कंहिंजो पंहिंजो आ, चाहे हेठि मथे बि रहूं, त पंहिंजो आ न।
पंहिंजो आ, हा सही।
पर तॾीं बि मां चयो कि ठीकु आ, हाणे हफ़्तो कढां ती। ॿाहिरां वठी अचजें चयोमांसि, पर वरी चई मां हलंदुमि। त मां चयो, ठीकु आ, इहो बि सुठो हो। मां चयो, हूअं चिंता थी पये‌ हां पुठियां
वरी ॿारहें में वेंदो त वरी न वञी पाईंदम।
हा।
वरी ॿारियो त भैया ॾिसणो पइंदो आ, ॿार ॿार खे पूरो ट्वेल्थ करणो ज़रूरी आ, ढंग सां।
न, त ॿ ट्रे ॾींहं चवंदीमासि, हल। हा, न उते हली पढ़, हा। पर इहो आहे न की, तॾीं बि तॾीं ॾिसो, पतो कान्हे अॼुकल्ह। हा, हींअर यारहों थो करे।
अच्छा-अच्छा।
हा, पर इहो आ न की अॼुकल्ह पतो नथो पए, कंहिंजो बि पल जो प तो कान्हे की भाई भगवान भगवानु छा थो करे हुन प ख़बर कोन्हे, हिकिड़ो पतो बि नथो मिले, भगवान जे बिना। जिए बिना, त हाणे उहो ॾठो वेंदो अ अॻिले साल, अॻिले साल छा थो थे? असां त वेठा मन में सोचींदा रंदा आयूं।
दास। पैके में सभु आहिन।
हा, पेके में पी पापा कान्हन। मां आहे, भा भाॼाई आहिनि आऊं भेण बि किला पंध तस मतब दमो आ।
अच्छा-अच्छा।
ॿुधो हूंदो तव्हां शहर।
न, मां वधीक एम पी साइड वो जीअं हाणे उज्जैन ख़बर आ। इंदौर ख़बर आ, भोपाल ख़बर आ, त मतलब ईअं बाक़ी की नंढा नंढा हुइयूं नालियूं नाला न ख़बर आहिन। जीअं सतना आहे जबलपुर आहे इ सभ एम पी में ई
त असांई हा त भेण बि उते ई आहे मुंजी दमोह में त मतलब आहे परिवार चङो आहे चाचो बाचो आहिन त सुठो ल कंदो आ ॾाढो। हूं ठीक आ वञण थींदो त हा